हलो जय झूलेलाल भूमि जी।
ॿियो बढ़िया तव्हां कीअं आहियो?
बस बस मां ठीकु आहियां तव्हां किथां वेठा ॻाल्हायो?
मां भुसावल मां थी ॻाल्हायां।
अच्छा भूसावल त मी बि चङो पियो आहे मुंहिंजे ख्याल सा।
हा हा ॾाढो अॾु वरी बि थोरो मौसम सुठो आ। न त त बाहिर निकिरण इच्छा ई न पई थिए तव्हांजे हिते कीअं तव मौसम?
अॼ पियो आहे असां वट। अॼ असां वट चनगो हाण मां लखनऊ मां थी ॻाल्हायां।
लखनऊ मां।
हम हम ह हूं त ॾिसौ कार्य जे करे किथा किथां असां सभ ॻंढी रहिया आहियूं। हहह
ॾाढो फेमस आहे।
हा हा हा तव्हां लखनऊ आया आहियो कॾहिं?
न न कॾहिं न आई आहियां पर तॾहिं जीअं ॾाढो ॿुधियो आ न उहो। साइड पर उन साइड मां आई न।
हम हूं हा त हाणे ॾिसो कार्य जे करे असांखे किथे न किथे सभु गणिजी विया आहियूं।
सही आहे न।
हा न हा ॿियो छा पिया कयो?
बसि हाणे बाबूअ खे छॾे आयमि।
हा ट्यूशन वेंदो आहे छा?
हा वरी थोरो कम हुयो सब्िय वंडी भाॼियूं वठ
अच्छा शाम जो वठी ईंदा आहियो तव्हां?
हा जीअं थिए।
अचछा जी सोल हा हा ह
हम हम हम हम हम हम ह असां त घण करे भई हफ़्ते जी वठी ईंदा आहियूं।
न असां बि हफ़्ते जी वठंदा आहियूं न पर हाणे कंहिं महिल हाणे सम्झो चङा ॾींहं थी विया हेॾा ॾींहं थी विया सभु ख़तम ई हुयो लॻभॻि। दरवाजे हुते बि ईंदा आहिनि। त हाणे कुझु हुतां कुझु होॾा हा असां बि अॾकल तव्हांजे घर कीअ ॾाढो परे आहे? हा मार्केट वग़ैरह खां कॉलोनी खां परे आहे असांजो घरु। त असांखे बि स्टॉप करणो ई पवंदो आहे।
हा सहूलियत आहे न छो जे लाइ रोज़ हाणे कंहिंखे बि हेएतिरो वक़्तु कोन्हे न हेएतिरो टाइम आहे हेएतिरो हा न हर माण्हू बिज़ी आहे त लॻंदो आहे की ठीकु आहे बाक़ी त विच विच में ब्लिंक किट आहे ह सभु बि साधन हाणे अची विया आहिनि।
न असांजे हिते कान्हे।
अच्छा तव्हा वटि कोनहे।
असांजे हिते ब्लिंकिट कान्हे पर इहो आहे की हाणे मॉल वग़ैरह वारा आहिनि या कुझु ॿिया आहिनि त उहे ई ॾियनि था पिया। होम डिलेवरी ॾींदा आहिनि पर ब्लेंकेट कान्हे। हा बाक़ी ईअं होम डिलीवरी मिलंदी आहे मॉल वग़ैरह आहिनि ईअं।
अच्छा
त हर शए जी ॾंदा आहिन डिलीवरी ऑडर करंदा।
असांखे हाणे ही पो सुख आहे। जो ऑफिस मां शाम जो आयासीं त अगर घणो करे त हफ़्ते जी भाॼी भराए रखंदा आहियूं। कॾी हाणे देर सवेर थी वई अइं ज़रूरत पई त ब्लिकिट मां घुराए। हा हा हा घणो करे जेको आहे त हिन करे बस। अ बस कंप्यूटर जो कम आहे पैन्जो जो सुबह जो नाए खां छ ताईं असां। असां लॻल हूंदा आहियूं। बस हाणे घर पहुता आयूं त बस हाणे घर जो शुरु।
हा सही आहे न हा सुबह जो बि निपटाए वेंदा हूंदव न?
हम्म हम्म सॼो कम करे सुबुह जो। सॼो कम कार लाहे। त तीअं ई कुछ घर में बि तबजीली वेंदा आहिन।
हा माखे बि लॻंदो आ न ईअं। करण जो पर कीअं मुंहिंजा ॿार थोड़ा नंढा आहिन हाली फ़िलहाल।
हा त असां त पंहिंजे ॿारन खे क्रेच में विधो। नौकरी हुई त क्रेच में विधो ह न ठीक आ। जीअ हालात हूंदा हन माण्हू हुनये हिसाब सां घर वारा बार सभ सिंस हुने हिसाब सां पो हा हा हा
हा
शुरू खां ई कयो आहे त पो हुन हिसाब सां हाणे विड़ी बि नथा सघूं।
सही ॻाल्हि आ न न पर कीअं ज़रूरी बि तव ज़रूरी भी आहिन ईये शयूं।
हा हा हा
ठीक आ हा हा हा हा ठीक आहे न थोड़ी घणो हर माण्हू खां जेको हन घर में त हा नंढी हा थ थधड़ी अ घणो करे जेको कॾी हुई दीदी
हाणे हिनमें आ न हाणे हिनमें आ न हिनमें रक्षाबंधन जे महीने में ईंदी न अॻले मेंने।
हा हा हा हा हा हा हा हा हा आ न रखड़ीअ में बि असां त पंहिंजे। थधड़ी कंदा आहियूं हा ऐं पो ह। जी राखी हूंदी रखड़ी पि छा आए मतलब ऑफिस जे करे मोकल वोकल मिलंदी आहे कोन्ह त घणो करे जे पो आन पो मोकिले छॾंदा आहियूं रखड़ी घर में
अचछा अचछा अचछा नायिका किथां जा तव?
ह न त ठीक आहे। जेको थी सघे जीअं थी सघे वॾी ॻाल्ह आहे। हा बाक़ी हा तीजड़ी रखंदा आहियूं। ह न तीजड़ी जेको आहे सुबुह घणो करे।
तां जो खाइण में छा पअदो आ। ह से ह
जेको आहे, जीअं नॉन वेज जेका माण्हू खाईंदा आहिनि, नॉन वेज हितांजो फेमस आ।
अच्छा
हा न नॉन वेज ख़ासि करे, ऐं ॿियो आहे, क कुल्फी आहे, छो जो लाइ असां वेज़ माण्हू आहिय, त प्रकाश जी कुल्फी आहे, तव्हांजा छोला बटू भटूरा आहिनि, कबाब पराठा आहिनि, वेज वारे में ही सभु शयूं घणो करे, पछ हदी आहेसीं
ह ह तव्हां वरन वारो
हा, असां टोटली वेछणू आहियूं, हाणे घर में बि केरु कोन खाईंदो आहे। त हिन करे पोइ, जबकि माण्हू चवंदा आहिनि कि भई तव्हां लखनऊ में रही कीअं न खाईंदा आहियो, त ठीकु आहे। जेको जीअं हिरी थो वञे, तीअं ठीकु आ। तव्हां ॿुधायो? हाणे ॿार, हम्म
हा हा ॿधायो ॿायो
हा, मां पुट खे केॾीमहिल वठी ईंदम?
अठें वजे।
अच्छा, अठे बजे त भरिसां ई हूंदो न?
हा- हा, उहो बि हाणे ईअं आहे ट्यूशन जी इच्छा थींदी ना आहे लॻाइण जी, लॻांदो आ मुसां ई पड़े, पर कीअं? घुा वी थोो उमिर में चर में हूंदीी ही छोकिरा वरी भी थोड़ो चे में घटि हूंदा आहिनि न, अभी नहीं भाभी, अभी नहीं भाभी।
हा -हा -हा,
कंदो व आहे आल सांंदवा आहे
अच्छा।
त मां बि घर में बि कराईंदी आयसि, पर न- न मां त कराईंदी आयसि न। मां कराईंदी आयसि, हा -हा, छॾिंदी न आहियां, मा ॿिन्हीन खे ई पढ़ाईंदी आहियां।
अच्छा हा, चल अॼ जेको टाइम तव्हां ॾेई सघंदा, ॿियो केरु न ॾेई सघंदो।
हा, न -न मां त कराईंदी आयांसि न, पर कीअं हाणे? बिल्कुलु लिखण जी प्रैक्टिस छुटॼी वई हुअसि न। वकेशन में या पढ़ण ही न पयो वेहे, त लॻे पयो एटलिस्ट कुछ लिखी ईंदो थोरो पढ़ी ईंदो, त हाणे वरी कीअं कंटीन्यूएशन में अची वियो आ। हाणे मुसां बि वेहंदो आ, न त हिअं आदत छुटजी वई हुयस त मुसां वेहण जी करे ई न। हो हो असांजो कियं आहे पोइ सराउंडिंग आहे न ॾाढो ॻोड़ वारो आ, अपार्टमेंट आहे असां पाण पंज छह ॾेराड़ियूं आहियूं।
हूं हूं हूं हूं हूं पोइ तव्हांजे आवाज़ में डिस्टरबेंस छो आहे दीदी? आवाज़ में डिस्टर्बेंस, हा, थोड़ो सो चङी तरह सां ॻाल्हाईंदा, न त वरी ॾुखयाई थींदी।
हा -हा, अचेव तो हाणे अचेव तो?
हा -हा- हा, हाणे सोलो आ, हा -हा -हा हाणे ठीकु आ, मुंहिंजे ख्याल सां इयरफ़ोन लगायो हूंदो, तंहिंजे करे न?
इयरफोन लॻायो हुयो, त हिकिड़ो मिंट बालकनी में वई हुयमि कुछ सामान पियो खपे।
अच्छा अच्छा अच्छा न ठीकु आहे न हाणे ॿारू ईंदो त अॻो पोइ मानी खाराईंदा
हा हा
हा ठीकु आहे खीर वीर पी विया हूंदा नेरनि कुछ करे विया हूंदा।
हा
हा अच्छा ठीक ॿार बि स्कूल लॻण सां जेको आहे पंहिंजे टाइम ते लॻी वेंदा आहिनि।
बाक़ी हम
न त हुअं अॻिते पुठियां ही हीअं न करणो ही हीअं न करणो आहे केॾी महिल उथनि था। केॾी महिल सुम्हनि था पोइ ख़बर ई नथी पवे हा न घटि में घटि हिकु त
असांज हाणे बि ईअं ई आहे हे असांॼे घर में ॾह ॿारह ॿारू आहिन पोइ पंहिंजे ॿारू जो शेड्यूल करे पर ॿिए जो बार खेॾे थो आवाज अचे थो त वरी
हा हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे न पर स्कूल खुले थो त पढ़ाई बि ज़रूरी आहे रांदि बि पंहिंजे लाइ ज़रूरी आहे ठीक आहे ॿारू
हा हा हा अच्छा ठीकु आहे भईया हींअर ई उमिरि आहे थोरो रांदि करे वठनि थोरो पढ़ी वठनि। पोइ वॾा थींदा त पंहिंजी शयुनि में लॻंदा त ख़बर बि न पवंदी। हा न हा वॾा थियनि था त भाई नौकरी सभनिन शयुनि जी ज़िमेदारी थी वधे। त हुन खां पोइ त हुननि खे बि लॻे थो की ठीकु आहे। जेसि ताईं नंढा आहिनि तेसि ताईं निश्चिंत आहिनि बेफ़िक्र आहिनि।
हा
हा हा दीदी तव्हां
पवंदी आहे न?
हा- हा- हा थोरो सो जोर सां ॻाल्हाइजो, छो जे लाइ न आवाज़ नथो हा हा हा सोलो नथो अचे। चला मूंखे अची वेंदो, पर अदरवाईज़, हा एतिरो सुठो कोन्हे।
अच्छा हिंयं? मां त पर नेटवर्क में ई वेठी वेंठी आहिया।
हा- हा बट हा -हा -हा बट, पोइई आहे विच में थोरो घटि थि पियो, मींहं जे करे बि पो थींदो हूंदो नेटवर्क?
हा -हा नेटवर्क इशू जें कहिड़े बि थो थिए न? पाण ई पाण ई कॉल कटिजी तीं। तां वनेन पया
अचछा
हलो? कल्ह बि मूंखे हिकिड़े ईअं कॉल कयई। मुंहिंजो टास्क त थी चुको आहे कंप्लीट, हिनजे करे मां कॉल न करे सघंदमि। सिर्फ़ु रिसीव करे सघंदमि हा।
अच्छा त अगर रिसीव कंदव, त हुन में वरी पो कीअं जुड़ंदो आहे?
हुनमें तव्हांखे ज्यादा मिलंदो। मुखे घटि मिलंदो।
अच्छा? छला मुखे वधीक त न ख़बर आहे त मुखे ख़बर आ, ॾह -पंदरा शायद करणा आहिन, त मां चयोम ठीक आहे। हिसाब सां ठीक आ, जेंजो हा न, जेको वांदो हुजे, जेको हुन वक़्त मिली वञे ॻाल्हाइण लाइ, ठीक आहे। हींअर घणो अ छोन मंझंदि जो कर त ॿार घणो करे स्कूल मां ईंदा आहिनि, त हिन करे हुन वक़्तु ॻालायण लाए न थीं वेंदो आ। हन, ठीक आहे। हिंअर हिंअर सभिन जो टाइम आहे? न त पो रोटी पाणीअ में सभु लॻी वेंदा। त बस
सही ॻाल आ।
हेन? ॿार अची वेंदा, रोटी-पाणी में लॻी वेंदासीं।
त, तव्हां रोज़ु ही घणा, हिकु या ॿ कॉल कंदा हूंदव?
घणा हिकु या ॿ? बस वधीक में वधीक, हा हा हा उहो ब़ि ॿधल कोन्हे। जॾीं थी सघियो जॾीं टाइम मिलियो, त तॾीं ठीक आ। न त घणो करे पो अगर लॻंदो आ की, अॼु ॾींहं में थोड़ो घणो हो, मतिलब पंहिंजो कमु वधीक हो त पो न कंदी मां। हा हा हा कोन कंदी आहियां।
न
ह न? ठीक आहे जेतिरो सहुलियत सां जेको थी सघे ठीक आहे बसि। मुखे वधीक हाय हाय न, हूं छो कि हिते अॼु मींह पियो आहे त ठीकु आहे। ॾींहं थोड़ो थधो आ त दिमाग़ु बि थधो आहे।
हिते वरी ॿ ॾींहं कन इयो थियो, च‌ओ वरी हाणे कल्ह खां पो ओवर गर्मी करे छॾी तईं। थींदो आहे न बंद चालू बंद चालू थींदो आ त क्लाइमेट हा त खोड़ जॻहयुंनि ते त कीअं बाप रे, दुकाननि में पाणी अच
हद खां सूरत बूरत में त हद खां वधीक थी आहे।
छाहे? उते वरी कीअं थिए ई थो न हर साल भई, ॾाढो।
न, अञा त हेतरी कोन थी आहे, त हिन करे हले पई थी गाॾी। हन? वधीक तो थी वञे त पो त नाला रस्ता ऐं सुबुह जो पो ऑफ़िस लाइ निकिरण ॾुखियो थो थी वञे।
हा, तव्हां केड़े इलाके में रहंदा आयो?
हा, असां हिते शिव शांति आश्रम का आहिनि। उते बि वेंदा आहियूं। हरिओम मंदिर आहे, हुते बि वेंदा आहियूं।
हूं हूं।
ह त ठीकु आहे। मन में शांती हुजे, त ठीक आहे। बाक़ी पो मन बेचैन आं, त पो त माण्हू खे किथे ब़ि चैन नथो मिले।